हेलो!
हँ हेलो!
हँ दीदी गोर लागै छी!
खूब खुश रहू, सोहागवती रहु, पुत्रवती रहू, जूरैल रहू ठीक छी?
ठीक छै अहाँ ठीक छी?
हँ ठीक छै, की सब होइ छै?
किछो नहि होए दीदी बैसल छी, चाय-ताय भऽ गेल एखन चायके टाइम अछि आब सब आब अहाँके साँझ पड़त, साँझ बेसन जाएब भगवतीके
अच्छा सांझ पड़ि गेल?
अहाँ कथी करै छी दीदी
हम किछु नहि करैत छी अखने चाय पिबै छी अहाँसँ गप्प करै छी कहलनि कनि कनिआँसँ गप्प कऽ लै छियन तकर बाद जे जेना हेतै से देखै छियै मौसम केहन ऐ मौसम केहेन ये नहि बजै छी नहि अबै य आवाज कतय चैल गेलहुँ कनिया अहाँ आवाज कैट गेल बुझाइया नेटवर्क के प्रॉब्लम अय की कनिया नेटवर्क के प्रॉब्लम अय
हँ नेटवर्क के बहुत दिक्कत अछि
अच्छ आब अबय अवाज
हँ आब अबैया
बौआ सभ ठीक छथि
हँ सब ठीक छैत
कि सब खाना बनल छले एहेन मौसम मे
खाना बनल सब हमरा
हँ
आ आलू पौठार सबके सब्जी साग भूजल अपना सबके तऽ बाड़िए मे रहैत छै साग सब तऽ बुझिते छियै तऽ बाड़िएसँ साग टूटि क ठढ़िया साग छलाय
अच्छा ललका वाला हय
हँ रंगर वला छला हमरा सभकय तेना जे नाम अहाँ लेलियै ने से नाम हमस नहि ले छियै हमर सबके भैंसुर के नाम छैन
अच्छा अच्छा पहिलका जुग जकाँ एखन तक रखने छियैन प्रथा
हँ हँ तैं त नाम नहि लै छियै
तऽ आब लोक नहि मानै छैयै लेकिन अहाँ सब मानने छियै अखन तक
हँ हमसभ मानने छियै
चलू नीक बात हे हँ
तहन अहा के कनि सजमनि छले अपने गाछ में लत्ती अछि लागल
हँ एखन तऽ बड सुअदगर होइत हायत सजमनि
बहुत बहुत तुरंत अहाँके गल जा अपना गाछ के बिना खाद पान के दवाइ तवाइ त किछु नहि
तऽ केना सजमनि भुजिया बनेने छल‌उहुँ
सजमनि भुजिया बनेने छल‌उहुँ हमर माँ छलखिन्ह से ओकरा काटि देलखिन्ह उएह अहां के चूलहा पर बनबय छी चूलहो में त हमरा अहां के कनि प ल‌उहुं से इलेची के फोरन देल‌उहुँ तकर बाद सूखा मिरचाइ देलहुँ तेजपत्ता देलहुँ कनि हींग देलहुँ कनि घीके फोरन दऽ दै छियै एते
आ हा हा तहन तऽ आओर रुचिगर बनि गेल होयत
हँ बहुत रुचिगार बने छै तहन अहाँके ओहामे अहाँके सजमनि दऽ कऽ तुरन्ते गैल जायत तऽ उएह बनल फेर तरुआ सब बनल तीन चारि रंग के अपना सबके तऽ बहुत खाना सब बनै छै ने ब्राह्मण के लेल
आइ तऽ बड्ड अबीर भऽ गेल हत
हू बड अबेर भ गेल रहै
हँ
तीन बाजि गेल हमरा सबके खाना पीना खायत अहाँके कनि परिवार हमरा सभके पैघ छथिन ऽ सभ खाइत पिबैत अथी करैत तहन हम स तहन हम
नीको लगैत हैत परिवारमे
बड्ड नीक लागैए परिवारमे काज रहय छै तऽ नीको बड लागैत छै
बच्चा सभ फेर पत्ते पर खेने हेताह भोज
हँ स्प
के पत्ता पर भोजन केल खेनाइ खेलय ई वला पत्ता पर
नहि अपना सबके केला पत्ता बाड़ी मे जे भेट रहैया
शुद्ध होइत छै सभसँ बेसी जे
हँ पहिले जमानामे तऽ अहाँके भोज भात होइत छलै तऽ केड़े पत्ता पर होइत छलै लेकिन आब अहाँ के ई वला पत्ता में देब लगलै कनि बुझय नहि छियै स्टेंडरी सनके त दुआरे त पहिने तऽ के देे पत्ता परा अहाँके भोज भात सब जे होइ छलै बड़का बड़का
अ छी
नार के अहाँके बिड़िया जेना बना के देता बैसेना आब त लोक के चट चटाईस बिछवय छियै लेकिन पहिले अहाँ के नाड़
पहिले नाड़ हं नाड़ के बिरिया होइ छलैया
हँ तऽ से छै तऽ जँं जो समय बितर गेलै तह तऽ अहाँके अथी भेल जाय छै आदमियो चेंज
तरुआ तरल‌उहुँ पीठार मे कि बेसन मे
हुं
घाठिमें तरल‌उहुँ तरुआ कि पिठार मे
पीठारमे तरलहुँ फूलेने भोरे मे हमर दीदी दऽ देने छलखिन चाउरके खुद्दी होइया ने आगा के त ओहे हमस खु दी राखि लेने रहै छियै तऽ ओहा दीदी फूले ला देलखिन तऽ सिलौटे पर पिसल‌उहुँ ओएहा हम बनेलहुं पीठारेमे
तऽ अखन पहिले जकाँ सिलोट रखनेहे छी
हँ हमर सबके सिलौट छै जाते छै जात में जेना अखन खेड़ी दालि एयलै तऽ हम हमर दीदी के कनी नीक लागे छनि बौआ सबके खेहीदार के चटनी तऽ ओ अहाँके जाँते मे दरैर लै छीयै हमसभ
अच्छा तऽ जात में दड़ड़ के खेरही दाल के चटनी बनबै छी
हँ चटनी बनबै छियै
तऽ केना बनबैत हेबै कनिया चटनी
चटनी बनाबैत छी दीदी हम अहाँके उला लैत छियै पहिने दालिके
हँ हँ
तहन ओकरा अहाँकेँ हल्का अहाँकेँ दरैड़ि लेल‌उहुँ जाँत पर आ तहन। फ अहाँकेँ कूकर अछि, तऽ कूकर मे सीटी लगा दियौ नहि तऽ तसलियोमे लगा सकै छी अहाँ।
हँ।
तसलीमे अहाँकेँ बनालिय तऽ कूकरमे तऽ उएह बनेलहुँ फेर बनि गेल तऽ ओहिमे अहाँकेँ। कनि हरियरका मिर्चाइ अपन बाड़ीके कचका मिर्चाइ तोड़ि लिअ। कचका मिर्चाइ काटिकऽ। के द दियो नेबो अछि, बाड़ीमे नेबो लऽ लिय प्याज लऽ लिय। सभटाके काटिके आ कचका तेल औ। दऽ दियौ एक नम्बर चटनी आत हमरस भके बौआ छथिन, हुनकास भके बड्ड निक लागैत छै।
अच्छा रुचिगर भोजन लागैत होयत तऽ रहीसँ घट। कतनीसँ नहि घटैत छियै, कि सिद्ध भऽ जाइया। रही जे होइ छलै पहिल कऽ वला। आइ ने घटनी तऽ हेबे करत
हँ, अछि। लेकिन भऽ गेल सिद्ध तऽ नहि ब केलहुँ नहि भेल तऽ अहाँकेँ घटि देलहुँ।
अच्छा चलबय मे मोन लगैत होयत घटनी।
बड़, हँ बड़ मोन लागय छै। छै, अपना सभमे दुरागमन होइ छै, तऽ ओकरे काज होइत छै, ने पहिने कनिआके उएह सँ सस्ते कल जाइ छै ने।
तहन तऽ रुचिगर भोजन होइत हैत, ओ।
हँ, य रुचिगर भोजन होइए।
तऽ ओ रोटिएमे खाइत हेबै सभगोटा।
हँ, रोटिएमे खाय छै, हमर बौआ छथिन ने हुनका रोटी ओहि दिन अहाँकेँ जे एकटा रोटी। खेतासँ ओ चटनी संघगे दूटा रोटी तीन टा रोटी खाइ छथिन।
अकरा बड नीक लागै छै सोहारी। उ खइ छै। और सभ?
और सभ सभटा ठीके अइ।
ठीक अछि, और सभ आबि गेलथि घर पर?
के सभ आब गेलै।
भाईजी सभ आब गेलखिन।
हँ, आब गेल भायजी सभ ओहि भाग छै। सजमैन सभ छै, ने ओकर लत्तीके कनि सरिया बैत छै।
अच्छा, अहूँ सभ रोपने छियै ने।
सजमैनके लत्ती के सरियाबे छथि आहा के तते कीड़ा लाग जाय छै। छै ने।
हँ, तऽ दवाई नहि न।
हुआ दै छै। कहै छथिन घर लुक्का छै, तऽ बाहर के तऽ अहाँ। तरकारी तीमन खाइते छै अथि वला दबाइवला। तऽ ईसभ कहै छथिन, घर लुकाइ तऽ कथि लए दबाइ छिटबै। बिना दबाइए के खाउ।
हँ, निके कहैत छैत।
तऽ ओहि दुआरे दबाई। सभ नहि छिटै छथिन पकैड़ पकैड़ कऽ ओकरा माएर दै छथिन
निक करै छै बहुत भजाए छै न सब दिन त लोग खादे पैन के लोग खाना खाइ या कोन चीज आबीना खाद पाएन के होइ छै से तऽ देखते छियै आहाँ
हँ
सभटा खादे पैन के होइ छै आ जे ओते बिना खाद पैन के समान भेटए ओते नीक
हू
तैय दुआरे
और सब अहाँके बहिन दाइ ठीक छैथ
हँ सब ठीक छैथ एतऽ
कतऽ छैथ बहिन दाई आई आल
बहिन दाय अहाँ के छथिन एतै हे
अही सब लग
हँ हमरे सब लग छथिन
अखन रहती बहिन दाय
नहि ये अख घुमै फिरे ले कनि दिन रुकथिन तकर बाद चलि जेथिन
नहि नहि कनि आई क दिऔन हुनका स्वागत सब नीकसँ
कनी एखन छुट्टी सब छलै न
हँ
तोरे छै
अच्छा
अहाँ कहियो अहाँके सब ओतऽ बौआ सब ट्यूशन स पढ़ि क आइब गेल
लग मे रहैत हति गप सप करैत हेब रंग बिरंग के
टेइम तऽ कोन दऽ कऽ बीतैया से कहब बहुत कठिन छै अहाँके भोर उठै छियै आ तऽ अहाँके लागै छै तुरंत साँझ पैड़ जाय छै
अच्छा
बड्ड मुन लगैया अखन
अहाँ सबके ओत्त खाना के ओरियान होइ छैय साँझ तऽ पैड़ गेल अपना सबके तऽ गाँवमे तऽ साँझ
खाना के ओरियान अहाँके हेते मड़ुआ चिन्है छियै मड़ुआ
हँ मरुआ चिनई छियै
हँ तऽ जितिया सबमे जे मड़ुआ माछ खाइया हँ तऽ उएह हमर बड़का बौआ कहलकै जे माँ तू मड़ुएके रोटी बना दे आ नून मिर्चाई ओहिप नीक लगै छै
पीस के सिलौट प
हँ ओ कुरकुर कुरकुर कते सुंदर लागै छै खाय मे रुचिगर भोजन लागत
हमरो मुन भऽ गेल आब खायके हमहु आब जायब एक दिन ब नबय
हँ हँ बजा लेब अहुंके आबि जाएब अहुं खाय ल मरुआ रोटी बड निक लागै खायमे कहली तू चिन्ता नहि करू बना देब हम
छोटकी इचना माछ आ मड़ुआ के रोटी इचना माछ के झोर मड़ुआ के रोटी लोग खाय छले जीतिया में
हँ आब एखन के जायत माछ अनै लए छोटकी माछ भेटबो नहि करत
नहि भेटैत छै आब तऽ अपनासभके गाँव घरमे तऽ जेना लागैत छै शहरेवला सिस्टम भऽ गेलै
हँ
भेटबे नहि करै छै
किछु नहि भेटे छै
तैयो गाँंव घर गाँंव घर भेले
हँ
अहाँके बड़का माछ भेटैत छै बड़के माछ करू से छै
हँ छोटकी माछ नहि भेटैत छै
नहि भेटैत छै काल्हि अहुँ सबके पानि भेल छलैए
हँ खूब पैन भेल छलए
इमरो सब म पायन बड भेल छलिह
आ मेघ केना ठनकैत छलय ठनका
बड
डर होइ छले जे लगे छले देहे पर जेना खेस पड़ते
अजीबे आवाज करै छले आय तक एहन आवाज कहियो करै छलय
नहि नहि करै छलैय एना किया करै छै जेहन जेहन समय एयलै तेहन तेहन अहाँके ठनको सभ खसै छै
खसैत छै माँ सभ कहैत छलखिन जे आइ तक एतेक उमर भऽ गेल लेकिन कहियो एहन नहि देखलौं देखने छलियै
नहि